समाचार
की ठीक छियै
हम तऽ ठीके छी अहाँके अहाँ ठीक छियै
हँ यय हमहुँ
आ सब ठीक य अच्छा कथी सब होइ छै हं खाना सब बनि गेलै
अच्छा हमहूँ ओरिया रहल छी छी कहाँ ओरिया रहल छी हमहुँ बनाबै के ओर सब कहियौ तऽ केरा फड़ल छै लेबा केरे के सब्जी भात बनबे छियै
नेने एब
लेबइ केरा तऽ भेजू बौआ के बौओ के भेजू ने तऽ हम भेजबा दै छी केरा छै अपने फरलेया माइर घर के पीछा मे हँ माइर फड़लै या तऽ कटल यऽ हँ भेज देब अहाँके बड़की दिया ने की करैया
बड़की तऽ गैल छथिन अथी मे ग्रुप करे ले ग छथिन ओहो दस टकिया वला ग्रुप करे या नहि एखन तक तऽ नहि आओत बादमे साँझ में आउ तऽखन ले ले बड़ पानि एखन होइएा हँ य
आ एम्हर देखियौ ने एम्हर एकदम गर्मी एकदम अथी केने छै मेघ
गर्मी छै तऽ की करबै बहुत गर्मी छै पंखा में बैठल रहु हमहुँ चाय बनेलहुॅं हन चाय बि ककुट खेलहुँ हँ नाखा क आा बैठले छी तऽ कहलियै कनि अहाँस बात कऽ लै छी
हँ हमू अहींके फोन करे वला छेलहुँ फे कहलियै की जे करे छियै फोन हँ तह उठे लियै तऽ कहलियै आब कनि गप कइए लै छीय तबे आब कोनो काम करबै काम की करबै आब एगो बस खाना बनेबे अपन अभी ओरिया रहल
कनी काल बातचीत कऽ लिअ तकर बाद जा कऽ फेर खाना पीना बनतै फेर खाना पीना खैब पियअब पूकब फेर दिन होयत राति होयत दिन बनल तऽ राति लए राति लए सोचू जे आब की सब बनैब
आर आ राइत बनाउ तऽ फेर दिन लए सोचू हं एतबे काम भऽ जाइ छै
ई सब खब
हँ वएह देखियौ बना रहल छियै केरा आलू के सब्जी आ भात आ रोटी बनेबै दू चारि गो हमरा तऽ बिना अथी के तऽ नय हमरा होइ है भात के बिना भात के
हमहुँ सब तऽ भाते खाय छी हमरो सबके रोटी टी नहि नीक लगै भाते हम सब रोज बनाै छी भाते म
नहि रोटी बनेबै हँ तब हमहूँ रोटी बनेबै पप्पे लए रोटी बनेबै पप्पा रोटी खाइ छथिन न तऽ हुनका लए खाली रोटी बनेबै
चिन्नी भऽ गैल छै तऽ हमर माँ रोटिे खाइ छै भात नहि खाइ छै
आइ काल्हि ई बिमारी सबके से नय कहियो सबके दुःख रोग छेबे करै
की कहू दबाई खाइत खाइत तऽ बुझियौ एक छथिन भएल
हमरो माँके छलैए एहे भऽ गैल न तभी तऽ तबो ठीक छथिन
तेते करैला खाइत छै ततेक तीित खाइत छै निीमक पत्ता पीस कऽ पी लैत छै तैओ अहाँके नय छै किछो सुनबै नहि अच्छा अहाँके आमक गाछपर गुड़ी छ लत्ती अछि
नइ रहिता तऽ लऽ जैतू ने तोड़ि कऽ नहि तऽ ओ रहिता तऽ हम अपने दऽ ऐतु
ओहे गुरुछक लत्ती कहे छियै कतहु से ताक के अनबै आ गुरछ क लत्ती जे देबे ने त फुला के
फायदा
ओहिस की होइ छै जे बडी अथी मानै छै बुझलियै
हँ हँ हमरो माँ के छलै य भऽ गेल तऽ हमरो माँ उएह पियै छलखिन हेँ
तैयो नय ठीक होइ छै की कहै छै चीनी जे भऽ गैल छै से बड़ परेशान छी
पर छै तऽ आब दवाइए खै पड़तै से किया नहि बुझै छियै
फेरो महिनाके बुझियौ तऽ दू हजार तीन हजारके दबाइ आइब जाइ छै
हँ हँ से हम बुझै छीयै हँ से तऽ बुझिते छियै आ गरीब लोकके कतयसँ जुड़त
त इ जते अहाँके आमदनी नइ छै तते अहांके खर्चा छै
हँ हँ एगो कमेहार पर सबटा करू करैत
ती तीन तीन तीन टा बच्चा छै पढ़यवला दूटा हमरा दियादनीके छै पढ़यवला दूटा तीन टा हमर है पढ़यवला पाँच टा बच्चाके बुझियौ पढ़ाई लिखाइ खेनाइ
बच्चाके फेर खर्चा देखियौ फेर खाना पीना पाबनि तिहार में कपड़ा लत्ता फेर अपन देखियौ बड्ड
आ मधुबनी में तऽ बुझिते छियै जे कते महगाई सामानसभ मिलैत छै से तऽ बुझिते छियै
हँ ए तऽ गाममें देखै छियै एते महंगाइ छै तऽ ओ तऽ मधुबनीमे नहि रहतै
तैं ना
आब की करब महंगाईयो रहते तऽ लोक खेनाइ पिनाइ छोड़ि देतै
केेनाइ तेनाइ छोड़ि दे तेना खाइते रहै छै सबकिछ लोक करिते रहै छै आ तहन ओहो में अहाँके बच्चा थोड़े ने हुत जे हमर मम्मीके पास में पैसा छै कि नहि
नय नय से धिय पुता सब नहि बुझ
ओ तऽ मानि लिअ अहाँके पास में पैसा अछि कि नहि से तऽ आब हमहीँ अहाँ बुझबै
हमही अहाँ बुझबै आ मुँह सऽ कहियो तऽ धियियापुता मानबे नहि करैत छै ओकरा आओरके होइत रहैत छै झूठे बजैए झूठे बजैया हँ कते बच्चा रहै छै ने मुँह सब कहि देलहुँ तऽ मानि लेलक
देखियौ एखन ते साबन एलै हँ त सावन में अहाँके देखियौ बड़की लए लेबै कलकत लए लेबै मैझली लए लेबै फेर अपना लए लेलियै हन एगो साड़ी की कहै छियै ओहोमे तऽ अहाँके पाँच हजार टाका राति दियौ कपड़े में अहाँके पाँच हजार रुपैआ लैत
पूजा करै लए तऽ चलू चले छै कप
चलब एक दिन कपलेश्वर स्थान चलब
हँ तऽ फेर अभी क भी क करऽ एब अभी नहि आयब ओह सावन लगच आ कहबै छी तऽ
हम अहाँके फोन करब बुझलियै तऽ चलब एक दिन उ उगना महादेव चलब सौंसे तऽ गैले छी उगना नीक
हँ हँ ओहि तऽ हँ उगना महादेव कहै छै बड्ड भीड़ होय छै
तऽ की करबै आब भीड़ो रहैत छै तऽ भोला बाबाके पूजा कऽ लेब दुनू आदमी चलि एब
हँ नहि सबके लऽ चलब ध धिया पुता के छोइड़ देबै अपन बड़ किओ दियदनीके लऽ लेबै से तऽ बुझ नहि छ कहते अपने जाय जाय गेले हमरा नय कहल रह हँ तऽ लऽ लेबै ओकरो आ तीनू अपन चलि जायब
आ लऽ के आ तकर बाद जा कऽ सब आदमी चैल जायब आ
हँ हँ हम पुछबै अपन बड़की काकी आओर सगर कते जहाँ जायब तऽ हुनको आरके लऽ लेबै फेर जब बेसी लोक रहतै तऽ नय टेंशन रहत
हँ आइये तऽ सावनमे तऽ अहाँके सब अबै छै गामके मइसँ तऽ अहाँके बहिन सब नहि यऽत मँगा लेब जेना रीमा भेलै सीमा भेलै सुसुम भेलै मंगा लेब आ चलब सभ आदमी
टी छियै ओसभ तऽ अपन बच्चाक के लऽ कऽ प्राइवेट इसकुल मे छै नाम लिखेने तऽ ओकरा आरके त नय हेतै य ल एत एके दिनमे चल जेतै से थोड़ी ने आब एते तऽ दू तीन दिन रहतै बच्चा के पढ़ाई लिखाई छोड़ सुसमिये के मंगा लेबै हँ हँ अपन आइब जेतै ओहो अगर एतै तब मारि समान लऽ कऽ एतै गामसँ अचार फेर मसुरी के दाइल ई सब खेड़ही सब ल क एतै
हमहुँ बनेलियै हन धातरीम के अचार लेबै
हँ रखने रहब धातरीम के अचार धातरी के अचार बड़ नीक लगैत छै खायमे
ठीक छै हम नेने आब एक िबा
हँ हमरो हमर सहेली देने छलै ओकरे घर पर गैल छलियै तऽ देने छलै दू चाइर गो खाय ला बड़ नीक लगे छलै एक डि्ा लक आब केलक आमे अकेले कते खेबै
हमहुँ गाम जाइ छियै ने अहाँके तऽ हमर माँ मोसरी खेसारी तीसी सब चीज एते एते दऽ दै छय छै बुझलियै आ चाउर आर अबै छै तऽ हम नइ कीनै छी अपना आरके मधुबनी में सभ चीज किनै छै गाम सभमे तऽ नहि लोक किनै छै अपना आरके केलक आ खेती पथारी केलक अपना दस रंग के चीज उपजल अपना एते एते नहैर सासुर लो करेया
हं सब के हं सब के कनी कनी कऽ देलक त हमरो बहिन देखियौ न ल क एते त सोचै छियै जे एते ल क ओ तऽ रहबे करतै अपन झाड़ि फटकि देतै अपन
हँ झाड़ि फटकि कऽ बना लेब हमरा घरमे जाँता छैहे आयब के दरैरि लेब नहि तऽ हमहुँ दरैरि देब आयब लऽ के तऽ दरैरि देब फटकि देब तब अपन लऽ कऽ चैल जायब
हँ आ कनी दालि अहुं राखि लेब आब एते मेहनत करब तऽ एक दिन बनाकऽ अपन खेब
ठीक छै से तऽ आब अहाँके मोन होयत ठीक छै दऽ देबै तऽ हम किया हम किछ करबै अपन राखि लेबै बना लेबै आब नहि देबै अहाँ तऽ हम की कहबै जे हमरा दिअ
नहि नहि नहि एना थोड़े ने जबरदस्ती थोड़ी ने ककरोसँ कोनो चिज़ लऽ सकैत छै हमरो बहिन के धान रोपाइ है ओकरो बड्ड काम बच्चा ओते एक तँ छोट हेबे करै है आओर परेशान कऽ क रैख
हँ तऽ छोट बच्चा वाली के होइते छै परेशानी भइए जाइ छै हमरो एगो बौआ छोट यए तऽ बड़ परेशानी रहैया हँ त आब लोकके अपनो रहल दू तीनटा जोन लगा लै छै तऽ अपना रोपा जाइत छै आ बारिश अखन होइये तऽ रोपा जैत तऽ नीक रहत ने जेहै कुछो भऽ जेतै से अपन भऽ जेतै
छेलै जे बौआ बड्ड परेशान करै बौआ के मारि सर्दी तर्दी भऽ गेलैया हम कहलियै देखा दियौ दवाइ से अथि अथी दबाइ दौरी करबा दियौ हँ हँ ओ तऽ छेबे करै छै आ नैबाते हय मे पानि छुऐ हय ने तैं दुआरे होइ हय कोनो बच्चा थोड़े ने हय तीन साल चारि साल के हय अभी एगो एको साल नहि भेलैए तऽ मायके दूध पिये हे तैहि दुआरे
आ दूध पियए वला बच्चा अहाँके आओर बड़ परेशान करत बुझल
हँ बड्ड परेशान ओकरा मे बहिन परेशान परेशान और तऽ छेबे करलै लकड़ी जेना
दूध पीए वला बच्चा के होेइते छै हेतै देह धिया पुता सब नम्हर भऽ जेते ने तऽ देह
हँ हँ तब हेतै
अखैन की हैते रह दियौ हमरे बुच्ची सब के देखै नै छियै केहन देह छै केतबो खाय पिये छै तऽ ओहने पातर ओहने खिलखिल छै
हँ से तैपर छै न उ सब खाली दो दोकाने के सामान खाय छै कुरकुरे रे बिस्कुट रे की तकिया ओहि सबमे उ सब खेनाइ सही बात थोड़े ने छै
केतबो मना करै छियै तऽ बात ई सभ नै बुझै छै बुझलियै
दालि भात खेतै तब ने
आ सागो सब्जी हमर बड़की बेटी जे छै ने अहाँके किछो नहि खैत नै दालि खैत नै सब्जी मे बैगन खैत नै कोबी खैत खायत ई सब किछो नहि खाइत छी ओकरा खाली कहियो कालके माछ चाही
इहै
किया ने गेलियै कुछो हरा सब्जी खेबे नहि करै छै से ओकरा चाही माछ आ अण्डा हँ मुर्गा तऽ कतयसँ हेतै सबदिन बताउ
एते एते बड़का आश्रम मे कत से एतै एक किलो माछ सँ भऽ जेताै जे लोक आनि लेतै दू दिन पर तीन दिन पर
चारि चारि मायधिन हमहीं भेलियै तीन मायधिन हमर दियादनियें भेलै साउस भेलै तऽ बताउ हेतै पार लगै वला छै
नय नय पार लाग खेबो करते तऽ सब दू दूगो पीस कऽ खेबे करतै कत से पार लगतै सही बात है सबके दुःख अपने दुःख जेना बुझियौ पर धिया पुता से थोड़ी ने बुझै छै आ नहि जे खेते पीते तऽ कमजोर नै पड़तै अभी धिया पुता अइ अभी खाय खेले कूदे के खाइ पियके उमर है तऽ अभी नै खाइ है
नहि हैया बारह साल के देखियौ भए गेलै आ एकैस किलो छै ओहि दिना आगनबाड़ी गैल छलियै तऽ जो खोलियै तऽ कहलकै मैडम जे पिय ले दियऔ कनि तब ध्यान रखिऔ ओकर त आब की करियऔ टाइम से बुझियौ नास
ओहि तऽ कोनो गार्जियन मना करे छै जे नहि खो गार्जियन तऽ कहबे करै छै आब धिये पुता बदमाश
धियापुता आहाँके बुझलेए कतेक बदमाश भऽ जाइत छै तऽ की करियै आ सभदिन अहाँके मारनाइए नहि ठीक बात छै
नहि नहि मार नहि सता आओर अथि बेकारे धिया पुता अर थेथर भऽ जाइ छै
एते नीकस समझेलहुँ बुझेलहुँ तैयो अहाँके से धियापुता बात नहि बुझै छी
अहं अहं ओने कहै छै धिया पुता नलायक होय छै हँ तऽ उहै बला पड़ि छै हँ हमरो भाइ एनाहिते बदमाशी करै छलै की कहू बड बदमाशी करै छलैया पर आब आब समझाबै छियै
अपील तऽ अपना से बुझलहु
हँ तऽ बच्चा सब ई नै सोचे छै धिया पुता सब जे माय बाप कत्ते कठिन स पढ़बै लिखबै ह
है केना कदुआ है केना कि ह
होर्लिस केियाक आनि कऽ दै छै ने तऽ बोनबी टा ओ दुनू चीज देबै तऽ हाइटो बढ़त
ये बुच्ची होर लिसो दै छियै बोनबिटो देलिय हन कए बेर आनि केे अखइन तो जे गाम गेल छलौं तऽ हमरा माँके गै बिआयल छलै तऽ एक किलो होरलीसँ हमर भाय आन देल के तऽ फेर तीनू बहिन मिलके पीलके आ हमरा तऽ बुझियौ नीक नहि लगैए हॉर्लि तऽ हम तऽ पीबे नहि करैत छी कहियो
अच्छा कि नहि पीय फायदा करत पीबाक चाही जेना बौए आर लए त छै तऽ कहियो क ल क अपन पी ले हँ तऽ पूछबै एक बेर बौआ स तऽ जूस बना क एना